हँ राधे राधे अवन्तिका की हाल चाल
भ लागै छै ब
खूब खुश रहूँ
अच्छा
सब ठीक
हँ हँ सब ठीक छै अहाँ ठीक छिय
हँ ठीक छी भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
हँ खाना पीना भ गेले
घर में सब हाँ हमर आइ व्रत छै
सास ससुर सब त गाँव में छथिन एथि काल्हि हुनकर ट्रेन छै भगिन कें जनौउ करथिन सब गाँव गेलखिन ओ सभ गांव
अच्छा
मधुश्रामणी के की केना छै दीदी
मधुश्रावनी तऽ तीन तारीख सँ या सुुरू
हँ लेकिन ए मधुश्रावणी महोत्सव सबकिछ झारखण्ड मिथिला मे छै मतलब किछ नहि आब पता
हेतै हेतै किएक नहि हेतै हेतै ये मधुश्रावणी हेतै
किछ नहि होइ छै ने समारोह होइ छै ने किछ टा
अपना सभ एक्टिव होउ त हेतै
लेडीज के भेलासँ की हेत दीदी जेंट्स के न रह पड़ते त समय तऽ अता पता नहि छै ब्रिटिश के गेला सँ की हैतेय
की हैतेय पहिनै ई सब ई करथिन तखन ने मान लियौ हमस कोनो चीज लए तैयारे भऽ जेबै तऽ की हेतै
करथिन आ चीज सब छै से जयपुर पुरुख के काज छै ओ त पुरुखे करते ओते लेडीज नहि करतय
ओ त हमसभ नहि करबै ओ ओसभ इन्तजाम क क देथिन बाकी काज हमर सबके छै केनाइ
हँ
ह ओ काज हमसभ करबै आ करिते रहियै ने असगरे तऽ नहि होइ छलै सभगोटा मिल क करै छलियै ने
आ कते नीक से होइ छलै कते नीक लाग छै साफे बन्द भऽ जेते
पहिने कतहु नहि होइ छलै अपना सभके होइ छलै तऽ कते लोक देख देख के सिखलक हूँ आइ मधुश्रावणी मधुश्रावणी पाबैन वला कहाँ होइ छलै कतहु
कतहु नहि होटल ओस इएह ठाम शुरू भेल संतोष सप एहि बेेर त हुनको बेटी के छै अहा एबै कि नहि
कतअ
हमरा कहलखिन पन्द्रह दिन पन्द्रह दिन जेना पसिबल नहि छै दीदी नहि हमरा ओमे उहै ठाम गेल हेते ओर अभिलाषा झा के छथिन ओ कहलखिन वर्षा के जे पन्द्रह दिन अहाँ ओ कहलियै पॉसिबल न जखन हम सन्तोष चचा ओत नहि जा सकबै त हुनका ओत केना चलि जेबै
अच्छा की कहलखिन की कहलखिन
पन्द्रह दिन आबय के लेल अभिलाषा ज हुनकर बेटीक के छैन से पन्द्रह क बरसा के शायद कथा कहे लऽ कहलखिन वर्षाके कथा कहलखिन तऽ वर्षा अपन कथा कहथिन लेकिन हमरा जे कह च से पॉसिबल नहि छै एहि दुआरे हमरा एखन दोस सरे झंझट सब अछि त यहाँ हमरा ओते टाइमे नहि बचैया
ह ह हमरो ओहि दिन कहलखिन है आशा दीदी तऽ ठीक छै पं्चमी दिन अपना सब चलब
जे जे नजदीक छै सोचबै हुनका ओ तऽ जे कियो छोड़ देतै तऽ ठीक छै लेकिन अभिलाषा झा के घर कहादिन नवगाम की कत देने छै डरंडा मे आब ओतऽ कतऽ जेतै लोक से रोज के रोज नहि छै सम्भव ना
नइ नइ रोज के रोज कतो न छै ठीक छै कहाँ से आदमी के पार लगतै पञ्चमी दिन तऽ हम ओतऽ जेबै हरमो
हँ पञ्चमी दिन तऽ हमहु जेबे
हँ त या तीन के पड़त ने
ओ एखन बड़ टाइम छै
हू
तऽ ठीक छै ने तीन कऽ अपनासभ जुटब ओर की
ओहि दिन रतो रहते सोमवारी सब छै
हूँ हूँ आ त ठीक छै ने अरे ई तऽ अपना सब भाग्यशाली छी जे मानि लिअ अपनासभ मैथिल छी जे मधुश्रावणी पाबैन होइ छै हँ ओहिमे शामिल हेबै पूजा करबै तऽ हमसभ बड भाग्यशाली छियै ने ई पाबनि होइ छै सभमे ई त अपने सभ मे होइ छै ई मिथिलाके जे ई परम्परा ई संस्कृति पूजा मान लियौ एहि पूजामे सब पूजा होइ छै देवी देवता भगवती के कैरते छियै पूजा नाग नागिन जीव विषहारा करै छियै तब हूँ जीव जन्तु लत्ती पत्ती सब के पूजा करै छियै अपनासब तऽ हमसभ तऽ भाग्यशाली छी
हँ छिय
जे ई पूजा होइ छै इहा होयते जे एक जगह एक ठाम जे अगर ई पूजा दू चार गोटा मिलाके करते अखेन कते नीक लागतै
बहुत नीक लेगते हुनको सभके बढ़िआँ होइतै आ अगिलो इंसानके बढ़िआँ होइतै लेकिन ई छै जे ई पूजा घरे मे कायल जाइ छै इहो बात छै कियाकि घर मे तऽ बहुत विषहारा सब बनैत छै ओहिठाम मैना पत्ता सब बिछल जाइ छै हँ हँ ई तऽ घरे से होइ छै बरसाइत देखैत छियै गाछ तर मे होइत छै लेकिन पंचमी तऽ पन्द्रहो दिन घरे
हूँ देखल जेतै जे जेना हेतै
हूँ हूँ
ह पूजा सबस नीक लगे छै गाम पर देखय में एक संगगे सब फूल लोढ़े वाली सब निकले छै तखन
हँ ओ बड नीक लागैत रह छै गाँव के मधुश्रावणी नीक लगैत छै बाहर मे कतबो फैसिलिटी रहतै किछु बाहरके कोनो पाबेन ने मिथिला के जे पाबेन छै ने ओ मिथिले टामे नीक लगैत छै बाहरमे अहाँ करबै ने ठीक छै आब तो की करते लेकिन गाँंव एते मजा नहि आबै छै
तऽ बात ई होइ छै ने कि एक एक जगह सभके घर नहि ने रही छै सब त अलग अलग छथिन आब गाम घर मे ते ई होइ छै कि भाय सब अपन एक ई मे रहे छथि न एक दोसर टोलसँ सभ अयलथि सब मिलल सब मंदिर पर एक जगह भेल आइ एह गाम गेल काल्हि ओहि गाम गेल
ओ वाला पतीला जो बाहर में छै ओकरा साफ कऽ लेबै ठीक छै ने एखन चावल चढ़ेलियै जेर गेलै सभटा देखिन डस्टबिन मे सबटा फेकलियै ई फोनेमे छलिय तऽ एतेक धुआँ हुअ लगले हमरा भेल जे ग अथी की भेले की कहै छै किचेनमे तऽ खूब धुआ उठले आ हम भात चढ़ाके आयल रहियौ सब टा जेइर गेले
ओ हो
ह केखनो कालके होइ छै वॉशिंग मशीनमे पानि लगा देब तऽ उएह भरि जायत आब एक एक घंटा पेन चलैत रहै छै पता नहि चलै छै एना भऽ जाइ छै कखनो काल
केलहुॅं फोन पर ध्यान नहि
हँ
त एहि सबमे आ बुच्ची स्कुल गेल
नहि आय छै रथ यात्रा
अच्छा
अहाँ गेलौ कि नहि जगरनाथ मंदिर जी के
कहाँ गेलियै यऽ आइपर
हँ
आ देखे छियै एहि बीच मे हेते तऽ जेबे अहाँ गेल रहियै
नहि बड भीड़ हेते कहे छथिन इम्हरे सँ गाड़ी कहै छै लगबे के लेल
हँ बड़ दूर मे हँ
के चलत गमरा तऽ अपने एखन कतहु कोनो लाइके नहि छी
की भऽ गेल
किछ किछ होइत रहै छै प्रोबलेम सब छै त छै आइ बोट छै मशीन छै ओ तऽ किछ नै किछ आइ कैल
आब देखै छियै एहिबेर हेतै की
चन्दन सब लेकिन केओ ओ सब नहि काज केलखिन ह एक्टिव नहि छथिन
अच्छा किनका किनका जोड़ने
सबके जतेक कॉन्टैक्ट लिस्ट मे छलखिन हे सभ केँ जोरलयैन ओ केउगोटा अथी नहि छथिन
केओ रिस्पॉन्स न देेलैथ है
नइ
पाछर
आर हम कहबो न केले देखियौ हमरा जोरे तक रहे ओहोमे बिना परमिशन के जोड़ देलियै हमरा ओहो एकटा अथी होय छले जे बाद मे कहु बात ने आगा बढ़े पहिलेयो
अच्छा ओ
साग अपन अपन सब सोचथिन हे जे केना की हेते नहि हेतै
हँ तऽ ओ धीरे धीरे भऽ सकै छै के ओते ध्यानो नहि देने हेते करू ने हम त हमेशा तैयार छी
सावन महोत्सव मने एक बेर जे भेल रहे कत दिन कोनो पार्क मे
हँ ओ तो मछली घर में जे केने रहियै
अपन सभके झारखण्ड मिथिला मंच के ग्रुप सेहो ओ लेफ्ट भऽ गेलखिन देखलियै अहाँ
के लेफ्ट भऽ गेलखिन हेँ धु की करबै
ह्म
तऽ आब कतेक हम कतेक बेर जोड़लियनि हेँ हुनका
ओ
तऽ आब हम ओते ओसभ पर ध्याने नहि दै छी
हँ सही बात छै ककरो पर्सनल काज थोड़े ना छै सामाजिक छिरे मिथिला मैथिल के आगाँ बढ़ा बस ओहिमे एतेक लफरा आ तऽ तऽ सइडे भ जाउ
आ इएह ने होइ छै दस गोटा एक जगह अपना सभ होइत छी तऽ बात चीत करै छी दस टा मैथिल एक जगह होइ छी किछ अपन जे मैथिल ई छै विस्तार करैके एहि सबपर कोनो बात होइ केना आगू बढ़त तऽ इएह सब ने भेलै बकी सभके तऽ अपन अपन घरके बात अपन रहिते छै
छै
ह मिथिला मैथिलीके केना आगू बढ़ायल जेतै मानि लिअ सभ भाषा के सभ ई के कते आगू कयल जा रहल छै
हँ
ओ ओहिमेका लोके ने करै छथिन जे ओहि भाषाके छथिन
तऽ अपन जे सबसँ मिठगर भाषा य मैथिली
त ओ ओहि चीज के अपना सब मिलिके किया नहि आगू बढ़ाबी
सएह ने एकजुट रहबाक चाही
आइ अपन एते लोक मिथिला मैथिल मे मेहनत कऽ रहल छथिन लेकिन आब पता नहि अच्छा त आगाँ न बढ़ रहल छै मेहनत केलासँ आकतो रहबाक चाही ने जतेक मेहनत होइत छै ततेक अपन सभके भाषा नम्बर वन पर रहितै
तब
हँ
तऽ ओ की छै एकता नहि छै
हू
लेकिन चलू ओहि लए नहि कोनो बात छै जिनका नहि छै नहि छै लेकिन जे अपनासभ छी तऽ अपनोसभ तऽ कमसँ कम एकता राखू जे लोक के देख कऽ फेर एतै जे नहि चलू हिनका सभ संगे जुड़ी हमसभ
बिलकुल
अब मान लिअ जे नहि रखै छथिन तऽ आब ओहि बातके सोचिके तऽ अपनो सब पीछु नहि हो अपनासभ जहिना आगू कदम बढ़ा रहल छी अहिना बढ़बैत रहू ओर दोसरके बातपर ओतेक ध्याने नहि दैके छै अपन
की नकारात्मक चीजके छोड़ैत जाउ सकारात्मक चीजमे आगू बढ़ैत जाउ
बिलकुल
ओहि सोचके लऽ कऽ
ह
सावन वाला प्रोग्राम बनाउ
हँ ओ बनौ
तऽ अहूँ करियौ ने बातचीत
करे छै बर्षा के वर्षा सब अपन अपन ग्रुप बना लेने छै